ह- कैट गेल रहै।
ह फोन तऽ बार-बार कटि जाइए तऽ की करबै लेकिन अहा के जेना कहलहु कि यहुका अर्थव्यवस्थाके अनुसार। एतुका गार्जियनके जे स्थिति छैय से मऽ ओहिके कारण बच्चा हुआ पार्ट टाइम जॉब करै छैय बुझलियै। अपन आर्थिक स्थितिकेँ मजबूत करै छैय एहि दुआरे कि वआँ अहाँ आसानीसँ कामो मिल जाइ छैय पार्ट टाइम पढ़ैत हुए। अहा घं दु चारि घण्टा दु घण्टा अगर काम कए लेलियै तऽ बढ़िआ पैसा आबि जायत।
त त इएह तने एगो स्टडी भेलै रहेय। वहा विदेश जेभी भारत। या स्टूडेंट या कोनो देशके स्टूडेंट जे जाइ छैय नेपाल आरके। त सब वहा जाय क फसि जाइ छी जे एत। तऽ ओ नै भारत अतै तऽ ओकर जऽ जॉबो नहि अथी नौकरियो नहि मिलतै भारत। आर तऽ इएह खातिर वहाँ मजबूरीमे सब काम सब करै पड़ै छै आब अपने से ओर आधा जे आदमी वहा जाएके डिप्रेशनके शिकार भऽ जाइ छैय। एहि चीजके एगो रिपोर्ट निकाललकै हय। इंडियन सर्वे कैलगेल एगो अथी कम्पनी।
हु।
एहिपर संशोधन केलकै रहए अथी। प्रधानमंत्रियो के इ चीज कहल गेलै। कि विदेश जाइ छै बच्चा सब। भारत से तयो प्रधानमंत्रियो एकरे एगो कमिटी बनेलकै से। इक बच्चा कि भारतेप जादातर पढ़ै और भारतेमे नौकरी। कभी कोशिश करे।
लेकिन बाहरमे भारत सरकार ध्यान नै छै भारतसे जे बाहर जाइ छै विदेश आर आदमी सब ओहिपर ध्यान नहि दै छै भारत सरकार।
आब उजे ओकरा जेना जिये के छौ ओना जीव। तऽ जेना स्ट्रगल करैके छै या फसि जेतै जेल जेतै य जे जाइके छै जेतै। भारत सरकार ओते ज्ञान नै रै छै। उहे अगर दोसर देशके आदमी भारत आबै छै। ओहिपर पूरा ध्यान रखै छै वआके सरकार। जे ओकरा अगर कुछ भेऽ गेलै ओकरा भारतमे तऽ पूरा भारतके अथी के देतै ओ देश।
ऐई हो तऽ कहै
भारत के आदमी क कतहु कतहु फँसि जाइछै कोनो देश जेना यूक्रेनमे अथि चलैत रहै लड़ाइ युद्ध। तेना स आबि गेलै भारत के बच्चा बैठके बाकि रस इहे मे जे फसले रहे उम्हर रहै फरसिये मे रहि गेले वपसो नै एल। वेहे अगर जे देश भारतसँ मजगुत छै वहाँ भारत देश कुछो नहि। कए सकै छै अपन अथी नागरिक।
इ बात तऽ छै। मजगुत देश अहाँके बहुत जा्यदे तरजी नय दय छय गरीब देशके जेना समाजोमे देखबय जे आर्थिक रूपसँ मजबुत रहय छय। उ गरीब आदमीके बहुत जा्यदे महोत नय दय छय से देखिलियै हन कि नय समाजमे
ह उहे हयबे करय छय
सब जगह होइ छय ओनाहिते देशपर होइ छय बुझलियै मजबुत त देश गरीब देशके ओतेक महत्ब नय दय छय।
ह
लेकिन एक समय रहय कि भारतो रहय ए सोनाके चिड़िया लेकिन उऽ लुइट के ल्लै गेलय। अलग अलग शासक सब बिदेश सब ल्ले गेलै अंग्रेज
कियू केलय ह कुछ दिन पहिले एखन भारत एल रहय पचमाँ नम्बर पे अथी चौथा नम्बर पर अर्थव्यवस्था मे देश के मामलामे आ पइने भै जे आब गेलै पाचमा नम्बरपै चौथा नम्बर पर आइब गेलै जापान वापस आ कुछ दिन पहिले भारत आयल रहय चाइर नम्बर पर फाइनल कथी भए गेलै निचा घुसैक गेलय
अओ अहाँके गी ज्ञान तऽ यऽ लेकिन ओई चिजके यूज करियौ ने। एअ युज करबय तभी ने सफल हेबय कतऊ स्थान मिलत अहाँ स्थान प्राप्त करबय तब नऽ लोकके खुशी मिलतय एअ
ह
तऽ इ जते जल्दी हुए ओते जल्दी अहाँ अपन स्थान प्राप्त। करियौओ तऽ ताकि लोककेँ खुशी मिलय लोक देखय लोक अहाँके पूछय लै आबय कि केना सफल भेलिय्य बुझलियै अहाँ मार्गदर्शक बन जेयबय अगर सफलता अहाँ प्राप्त कर छिय मेहनत कएर के तऽ अहाँ मार्गदर्शक बन जेबय आओर लोकके लेल बुझ गेलिय्य
हा
हँ तऽ तैय कारण अहाँ मेहनत करियौ अभियए सै आउ कड़ा मेहनत करियौ अहाँके रूटीन बनबा लैय चाही रूटीन बना लेबय ने। तऽ अहाँके जेना खानाके टाइम उठयके टाइम सुतयके टाइम ह कोन के बजेसँ सऽ के बजे कोन सब्जेक्ट पढ़बय उ सब सब्जेक्टके अहाँ टाइम फिक्स के दियौ ओइ मे टाइम फिक्स रहत तऽ अहाँके ओ पढ़यमे बहुत इंटरेस्ट ऐत बुझलियै टाइम फिक्स किऐ कऽ एक मिनट लेट नय करिऔ जे टाइमिंग जाय सब्जेक्ट के छै अहाँ अपनेसै बना लियौ ओकरा कहै छै सेल्फ डिसिप्लीन बुझलियै आ जब ई चीज कय लेबै अहां त अहां देखबै कि एक महिना अगर ओइ रुटीन के मत मुताबिक चललियै। एकदम अपन सेल्फ डिसिप्लीनमे चललियै। आ रूटीनके मोताबिक पढ़लियै, लिखलियै, उठलियै, सुतलियै तऽ अहाँके बुझायत कि आब हम खूब मेहनत करि रहल छी हमरा जान कारियो जा्यदेसँ जा्यदे भए रहल यऽ। बुझलियै आ हँ यैह यैह। कॉन्फिडेन्स भी आबि जायत। कारण कि अहाँके तऽ दोसर काज कोनो एखन छै नै। बस खयबै आ अपन दिनचर्या गुजारबै। और कोनो टेंशन य नै। सभ तऽ गार्जियन के बोझ रहे छै कि हमर बच्चा बच्चाके केना पैसा मिलतै केना ओ खाइत हेतै केना पिये हेतै ओ तऽ गार्जियन अहाँके देत आ अहाँ सिर्फ पढ़बै। आ पढ़िकऽ पढ़ला, देखियौ अहाँ बाहरमे रहै छियै तऽ गार्जियनके थोड़े पता चलै छै अहाँ पढ़ै छियै कि सुतै छियै कि घूमै छियै ई चीज गार्जियन के तऽ नहि पता चलै छै, गार्जियनके तभी पता चलतै जब अहाँ कोनो चीजमे अपन सफलता प्राप्त करबै।
छै कि नहि।
आ तब गार्जियनके बहुत खुशी मिलै छै, अहाँ सफल भए जेबै तऽ गार्जियनके बहुत खुशी मिलै छै कोइ भी गार्जियन। तै कारण अहाँ ई देखियौ कि हम अपन कर्म केना करैत छी। अहाँके कर्म धर्म सभ चीज वैह भेल पढ़ाइ। आ पढ़ाइ गार्जियन तभी देखै छै जब अहाँ सफल हेबै। तऽ तै कारण अहाँ शॉर्टकट रास्ता नै निकैल कऽ मेहनत सँ अहाँ पढ़ू। ह आ मेहनत सँ पैढ़ कऽ अपन सफलता प्राप्त करू। त दिनचर्या ज बना लेबै त अहां। त सफलता होई से कोइ नै रोकि सकैये। अहाँ एक महीना पढ़बै तऽ अहाँके अपने आप सब चीज पर कॉन्फिडेन्स भए जायत आ जब कॉन्फिडेन्स भए जायत तऽ कोनो परिक्षा अहाँ आरामसँ निकालि लेब।
हं तब एगो परीक्षा निकैल जाइ छै तऽ ओकर बाद फेर
तऽ एगो परिक्षा निकलत जब कॉन्फिडेन्स भय जायत ने तऽ अहाँके ई लागत कि हम कोनो परीक्षामे बैठबै तऽ हम नीक निकालि लेब।
एक जगह पता लागि जाइ छै कि
तऽ।
की मेहन मेहनत करेंगे कोनो अथीमे विषयमे, त उ कोनो परीक्षा निकैल लेबै। ओना कऽ कॉन्फिडेन्स आबि जाइ छन।
हू
एगो निकले
हँ तऽ इएह सबचीज अहाँ सोचियौ और अभिये स सोचियौ कारण समय कखन की भए जेतै, समय सबसँ बलवान हय छय बुझलियै ने
हम्म।
समय बीत जैत तऽ कुछ नहि हैत। समय बितलाक बाद, अहाँ जिन्दगी भरि जा तक जीबै ता तक अहाँ पछतावा हैत, तैय कारण अभिये स सफलता प्राप्त करैके लेल कड़ा मेहनत करियौ। जेनाऽ एखन अहाँके गार्जियनसब पैढ़ सकै छै? गार्जियन अगर पढ़तै तऽ अहाँक कमैएऽ के देत।
हं।
त तैय कारण गार्जियनके समय जेना-तेना बीत गेलै। तऽ आब उ जे करै छै, वैहे ने करतै। त अहाँ स्वतन्त्र छियै अखैन। जब तक अहाँके मैए-बाप यऽ तब तक स्वतन्त्र छियै, लेकिन अहाँके मैए-बाप कऽ रहते हुए सफलता प्राप्त करबै तऽ माइयो-बाप क खुशी मिलै छै। बुझलियै, बहुत खुशी मिलै छै कि हमर बच्चा सफल भेल। तऽ इसब पर ध्यान दियौ अभिये सऽ। छै ने।
हँ।
आ अहाँक कोन-कोन सब्जेक्ट कमजोर य
कमजोर तैं एखन जे नहि पढ़ै छियै, सैहै एखन छै। जेना अथी बी पी एस सी अगर निकालै छै तऽ, हिस्ट्री जगरफी याद पूरा ठी ठीकसै पढ़ै लए पड़तै शुरूसैऽ।
नहि अहाँ जे लाइन मे जा रहल छियै, ओहिमे तऽ हिस्ट्री ज्योग्राफी के तऽ जगहे नहि छै बुझियौ त।
त अहूँ त यैह त, बी टेक के साथ ईसब पैढ़ सकै छियै, जेना
केना पढ़बै त फेर बी टेक अहाँके बढ़ियां स नैय ने हैत।
नहि ते ओनाहुँ बी टेक से, जेना बिहार से जे बी टेक करै छैय ओहिमे बहुते सारा कॉलेज मे त प्लेसमेंट सेल छेबे नहि केलै जे नौकरी लागतै।
हँ।
आ जहि मे छेबो कैलै, ओहोमे अच्छा कम्पनी सब ओते नहि आबै छैय बिहार बला में
अओं।
कि अखैन ने एहेन अथी भै गेलै कि आइ टी एम सब जे रहै छैय ओकरो नौकरी नहि लागै छैय, कियेकि नौकरी एखन बहुत कम बचि गेल हँ ते एहि कारण से आइ टी यनो सबान प्लेस जाय छैय तें ई नॉर्मल कॉलेज, आइ जे बिहार गवर्मेन्टके कॉलेज भय गेलै तऽ उहो सऽ बिहार सरकार ओहो सँ निचा होइ छैय भारत सरकार
हँ।
एहिमे ओरो कम कम्पनी आबै छैय तऽ ओते नौकरीके तऽ एना उम्मीदे नहि छैय। हमरा कहै पैढ
हुँ।
मतलब सीधा सीधी जे पढ़तै खाली डिग्री लय लेतै ओकर नौकरी तऽ नहिये लागतै।
हुँ।
जे अपना से तनि हाथ पैर मारतै अने ओने अथी पता करतै कम्पनी के बारे मे इंटरव्यू आर दयले जेतै ओकर लागि सकै छैय नौकरी। नहि त जेना हमर एगो दोस्त एखन बी टेक करै छैय ओ। वैह हमरा बतेलकै कि एक त अनाहुं आराम से मतलब पढ़ि लै छैय उ बी टेक के।
हँ।
ओर ओकर साथ रोज दू तीन तीन चारि घण्टा बी पी ए अथियोके तैयारी करै छैय बी पी एस सी आरके।
हँ।
अभी नया सब्जेक्ट पढ़ै के है। जे एक साल से ओ करै छऽ न आओर ओ कहै छैय कि दिक्कत कोय नहि ये दोगा नहि अछि ओते।
इ बी टेक के करै के चक्कर मे इ छुटि जाय एहेन नहि होय छैय कियेकी बी टेक मे रोज-रोज सुइने के एके बेर हम पढ़े दैय छियै धीरे धीरे तनिए तनिए पढ़बै छैय। ओहिमेे ओते ओकरा सात गो ओ बी पी एस सी ओ के तैयारी करै छथि। आ कहै छैय किया ठीक से कर रहे है अभी रोज पढ़ै छैय धीरे-धीरे कयके तऽ उ। तऽ वहे बतेलकै कि आगर आहा मतलब कोइ बच्चा करय चाही तैयरी। ई बी टेक के साथ। त उ करि सकै छैय आराम सँ बस वोह छैय कि ओकर। कनि अपना तरफ से ओर ही। कोर्स लगबय मतलब मेहनत करै पड़तै अपन तरीका स। आधा बच्चा तऽ जाय छैय तऽ सुतले रहै छैय मतलब आराम स अपन बी टेक करैत रहै छैय। कोइ मतलब नहि ओते तैयारी आर नहि करै छैय।